हलो।
हां-हां हलो।
जी कहल जाउ।
हां कहियौ समाचार, की समाचार छै।
हां हम बढ़ियां-बढ़ियां ठीक-ठाक।
हां ठीक-ठाक छै, हमु सब बढ़ियाँ छी। अच्छा तखन कोन कारबार सब हय छै।
हमर तऽ अपन छोट-छीन व्यवस, हमर छोट-छीन व्यवसायिक प्रति तिष्ठान हय छै लकड़ी के, लकड़ी
लकड़ी के, अच्छा-अच्छा कत कोन जगह कतऽ
अयदे किरारी मे दिल्ली छियै किरारी मे दिल्ली छियासी नागलो के हां नागले के पास हां मूल भी मूल मिल।
तऽ ई अहाँ के धन्धा अहाँ ई अहाँके छै अन्तिम क्रिया द्वार उम्म के लेल हय छै कि स सब दिनका लेल हय छै।
नै-नै-नै-नै ओ नै लकड़ी प्लायवुड फर्नीचर से सम्बंधित चौखट, केवाड़ के सनमायका फर्नीचर के सब, फर्नीचर के सबटा काज जे होय छै से सब। ओ हमर श्री माँ लक्ष्मी प्लायवुड के नाम से हमर प्रतिष्ठान
अच्छा-अच्छा-अच्छा तहन तऽ चलु बढ़ियाँ छै। बहुत बढ़ियाँ
हुं, कतऽ अहाँके घर कतऽ भेल।
हमर घर भेल अहाँके ई उम्म दरभंगा मे बहरा पड़ै छै, थाना पड़ै छै।
हूं हू हूं।
जानै छियै अहाँ?
हँ हँ बहेरा जानी खूब नीक जकां जानी। हम सब एम एस सी जुड़ल छी एखनो जुड़ल छी, सकरीय टीम तऽ काफी कमजोर भ गेलै तऽ लेकिन तदुपरानतो एम एस सी यो के कारण ने बहुत लोक के जानै छै।
हँ हँ हँ हँ
अमेशो के मतलब मिथिला पीयरका गमछा अलगाव मिथिलावादी पार्टी। हं अच्छा अपने सब मूल बीन ह मूल बिन्दू पर आबी हूं।
खम मूल बिन्दु पर आबी।
हँ ई सब बात तऽ बादो मे भऽ सकैत, अपने मतलब यात्रा संस्मरण, भाषा संस्कृति के रीति रिवाज
रीति रिवाज हंअ अपन परम - अपन पर
हँअ अपन परम्परा भेल। सही बात छै।
तऽ गाँव जाइत होइत रहै छियइ?
हँ गाँव गेलौ आब जेबै छैठ - जेना छैठ आएब रहल छैय छैठ मे जेबै छैठ मे पंन्द्रह दिन रहलौ करीब गाॅंव मे आ तयके बाद घुइम -फिरके सब आदमी आइब गेलौ फेर आइब गेलौ।
सब परिवार रहय छियइ एतैय?
हँ सब परिवार रहै छी एतऽ आया नगर मे रहै छी। आ जौब हमर य गुडगांव में त आया नगर से गेलौ आ एलौ। हअ
तऽ यात्रा कथी से करै छी ट्रेन से प्लेन से?
नै ट्रेन से गेलौं कहियो काल प्लेनो से गेलौं एक बेर मात्र प्लेन से एक एके बेर मौका भेटल ये जे प्लेन से एलौ गाम से आएल छलहुँ एतऽ।
यात्रा मे सुगमता मतलब ट्रेने से
सुगमता तऽ हमरा तऽ सब सँ नीक सुगमता तऽ सब सँ नीक हइ छै उएह हवाइये जहाज सँ हइ छैय।
हँ लेकिन हर कोइ हर -हर समय मे हर कोइ एफोर्ड नै कऽ पबै छै ने।
बात छै जे
हँ हाय क्लास के लोग रहल या बिच पेपर बला कनी अथी रहल नमहरगर रहल तहन तऽ बुझलियै समय के घटाबैत लोक के अर्जन भऽ जाय छै तऽ प्लेन एफोर्ड करै छै नै त
सही बात छै।
नैय नैय ई अहाँ के टास्क के एगोर अथी अइछ ने चैप्टर छै ने यात्रा से सम्बंधित। ऐ दुआारे हम ई प्रश्न केलौ हें।
हँ हँ ठीकेस नैय -नैय सही प्रश्न छियइ। सही बात छै आ हम सब ग आ ओना गेनाइयो एनाइयो जे छै से साल मे एकेबेर रहै छै तइ दुआरे जे छै हम सब अपन ट्रेने से सब आदमी गेलौ आ ट्रेने से एलौ तऽ सुविधा जनक भेल आ पन्द्रह दिन गाँव मे रहब आ गाँव मे रहय छियइ तऽ ओहोमे गाँवो मे मजा आब गेल। सोम नीक लागल ये उं रहलौ पंन्द्रह दिन रहलौ त, ओहोमे किछ फर्क पैड़ गेल अपन गाँव में अपन रहै छी।
आया नगरी मे अहाँ सब जे रैह रहल छि, त मतलब मैथिल के संख्या छै बढ़ियां या छिटपुट छय।
आया नगर मे मैथिल के संख्या आबादी जे छै से बहुत ज्यादा छय। मैथ-मैथ हम सब- सब आदमी छियै मैथिलेमे, तऽ जे किछ होय छय कोनो हय छै जेना भोज -भात भेल या कोनो पाबैन- तिहार भेल जे कहीयै से सब आदमी करै छियै तऽ, हू से सब आदमी
ओय रूपेन मे लम्बा -चौड़ा होय छै नय, मतलब जेकरा मतलब अपन ओतऽ के भाषा अहाँ, मैथिली के बोलचाल व्यावहारिक मे, रूप मे, भाषापन मतलब आय नगर मे
हँ सब किछ छै। सब किछ छैय, परम्परा छैय, संस्कृति छैय, से सब भेटत अहाँके एतऽ आया नगर मे।
हुम्म।
जखन अपना सब जखन अपना मिथिला के लोक एतऽ एलै, तखने एतऽ छैठ पूजा भऽ रहल छय ओय -ओय कारण
नै छठि तऽ अहाँके विश्वव्यापी चीज भऽ गेल छै, छठि तऽ अहाँके ग्लोबराइजेशन के दौर में काफी हाई लेवल के छै सब। छठ त मान लिअ पूर्वांचली मतलब, अपन मिथिला के लोक से जादा पूर्वांचलक के लोग मनबै छै। त मानलिय ओकर विस्तारीकरण तऽ ऑलरेडी बहुत जादा भऽ रहल छै। नै जेना भेलै जूड़शीतल होल फगुआ खेलनाइ या फगुआ कीर्तन गेनाइ, जेना महादेव पूजा या अपन सबके संस्कृति ति से सम्बंधित दुर्गा पूजा ई सब जे भेलै, तऽ ओसब अहाँ अपन संस्कार संस्कृति के हा पुनर्जिवित करबाक के लेल एक जनरेशन से दोसर जेनरेशन के अहाँ समर्पित कऽ रहल छी ई भेलै, जेना हमसब अहाँके श्री भद्रकाली पूजा समिति एकटा ऐ मै बहुत बहुत बड़ा संस्था छै बहुत अदौ काल सँ अहाँके उ दुर्गा पूजा होइ छै, र इंगे फेज वन मे काफी छ्तीसवा साल दुर्गा पूजा छै आ हमसब फेज वन बन न इसरहै छी तऽ ओतो छै तऽ काली पूजा छै, जेना हमसब अहाँके जुड़ शीतल मनबै छी ई सब भेलै ने जे लोक कोई विलुप्त होइत छै तऽ एकरा ट्रांसफर करै छि तऽ से कहबाक मतलब जे अगर एहि रूपेन मे दोसरो पर्त्यहार से कनिको आंशिक कों रूपमे होइ छै, तऽ अहाँ आबय वला जेनरेशन के लेल किछ ने किछ ट्रांसफर कऽरहल छि, से अभिप्राय यऽ
हँ-हँ-हँ तऽ से से हम कहलौ हँ हँ सेसब होइ छै से पूजा। तै सबमे नहि दिक्कत रहै छै, से एत ऐलाके बाद मिथिला लागत जे मिथिलांञ्चले मे छी हमसब।
अच्छा।
हमरा सबके से आबादियो तहीना यए आ तेना छी तेना जे कोनो भेलै जे कोनो आयोजन भेलै, जे कोनो कार्यक्रम भेलै सब आदमी संगे- संगे भेलै।
हू।
चलू बहुत बढ़ियां कम से कम एते दूर रहि रहल छी अपन भाषा, संस्कृति, रिवाज आ कहै छियै जे भोजो भात होइ छैय तऽ मान लिअ मिथिला वला भोजन होइ छैय तऽ मान लिअ भोजनो से सम्बन्धित भए गेलै।
आ से भैए गेल सही बात छै से कोनो भोज भात हेतै तऽ मिथिला सँ सम्बंधित उएह रहै छैय मिथ लेके रहै छैय आयोजन रहै छैय उएह रहै छैय कए लोकसभ तऽ सबटा उएह छियै। तहुमे आब बनेनिहारोसब जे भऽ गेलखिन हँ से मिथिलाके जे छै। बढ़िआ कलाकार छलखिन है। हँ से सब कैटरिंग- कैटरिंग खोलि लेलखिन है। हँ कैटरिंग खोएल लेलखिन है तऽ उएह सब अपन धन्धो करै छथि आ उएह सब सब सबटा मैनेजो केलेथ हँ तऽ वएह बात छैय। हँ तखन और सब समाचार कहियौ।
और सब ठीक ठाक। ह काएल एलौ तऽ हमरा मोबाइल सिच च्ड ऑफ रहो ओकर बाद हमरा कतौ जबाब परी जेबाक तहि दुआरे हम एक बार अहाँके टेक्स्ट मैसेज हम केने रही।
हँ हँ केने छलहुँ अहाँके मैसेज आयल छलए हँ तऽ हमरा हम बुझ जाय छी तखन जे त
हँ हम अहाँके त ई हम कॉलिंग ककरो कऽ नै पेलियै। मतलब इमरे उमरे मे व्यस्त भ गेलियै आब देखियौ केटा मत लब नैहे के बराबर हम कॉलिंग देब लेकिन देखै छियै ने त हम भेल जे कोनो नै हम टाइम छी तऽ बात कऽ लिय की मेगाप्र से बात क सकी त बढ़िया बात छैय। अभ ई कते एकर काउंटिंग होइ छैय की होइ छैय।
हँ से तऽ भेला
देखियौ तऽ अहाँ हँ हँ अब अहाँ अहाँके अपडेट आयत। नय या ओकरा टैक्स पी मे देखबई डैश बोर्ड वला मे केटा कॉलिंग भेल अहाँ के।
हमरा तऽ करीब-करीब अठारह उन्नैसटा भऽ गेल।
भऽ गेल तहन त चलु बहुत बढ़िया बात। चलू बेस त एते फेर कहियो
हमरा हमरा टाइम बहुत लाइग रहल छैय हम कारण आइए टा रैव छैय। बाँकी दिन तऽ चैलजाइ छलै ड्यूटी चलि जाइ छलियै भिनसरेगर जाइ छलियै फेर साँझ कऽ आबै छलियै। तऽ साँझके एक दू गोटासँ बात केलोउ। आइ तऽ रैब छैय आइ तऽ पूरा छुट्टी छैय पूरा दिन। तहि दुआरे चाहे छियै जेइ सपटा के कॉल कऽ दियै खतम कऽ दिये।
ह तऽ करू हमहुँ हमरा टाइम भेटत ने तऽ हमहूँ एक बेर रातिमे हमहूँ कऽ देब। तुनु नहि हँ मतलब एक आदमी एक दिनमे एके आदमी कॉलिंग भऽ सकते नय हम ठीक अहाँके कॉलिंग छैय ने एखन हम रैत मे कऽ देब कॉल टाइम पर
हँ सही बात छैय। हँ हँ न और कभी तऽ फोन फोन करबै पूरा करियौ न ये। फोन जखन ई फोन जे छैय जखन ई अहाँ अपने जखन पूरा हैत ने तऽ अपने कटि जाएत। अपने कटि जाएत, ताहि दुआरे आओर बा वार्ता जे छै किछु
अपने अच्छा अपने कटि कटैत छै? अ अच्छा, हमरा भेल जे भऽ हमरा भेल जे भऽ सकै बारह मिनट भऽ गेल हेतै दस-बारह मिनट।
नहि नहि नहि नहि, नहि नहि। हँ। जाँय कि टाइम पूरा बारह मिनट भऽ जेतै, तऽ अपने कटि जेतै। तऽ हँ, किछु बात आओर बढ़ा- हँ। तऽ उम्म कतय गप्प करैत छलियै हमसभ?
हँ भोजनपर बात अपना सभके भऽ गेल, रीति-रिवाजपर भऽ गेल। यात्रापर भऽ गेल। हँ अथि कहैत छै से हँ। वेशभूषासँ सम्बन्धित छै कि नहि मैटर हमरा कनि याद नहि अछि। हँ नहि ठीक छै, हमसभ तऽ अहाँके जे भी कोनो भी आयोजन होइत छै ने तब धोती-कुर्ता, पागसभ देलहुँ, हम आशा करैत छी जे अहुँ सभ दैते हेबै।
हँ, दैते छियै तऽ। खास कऽ कऽ दिवालीमे दिवालीमे दैते छियै। धोती-कुर्ता पहिरबे केलहुँ। दिवालीके दिन। ह्मम।
ह्मम, ठीक छै जतय रह रही कमसँ कम हम अपन संस्कार संस्कृतिके
हँ, अपन पो अपन पोशाक जे छै
सभ बचा कऽ लोक नहि रख आब एकटा नया विवाह-दानमे देख देखैत छियै, जे नवका नवका फैशन सभ चलय लगलै अपन सभके जतेक भी परम्परा छलए, ओकरा लोक छोड़ने जा रहल आओर शेरवानी पर पहिर कऽ साफा बान्हि कऽ घुनेशसभ पाग नहि नीक लगैत छै और ओ पोतोके दाढ़ी बना कऽ लड़का सभ विवाह करय लेल जा रहल छै लड़की न्
ह ह
ना
हँ, फ्रेंच कट दाढ़ी पर दाढ़ी दाढ़ी राखि के अपन गेल अपन बिआह करय लए। सही
प्रक्रिया सभटा खतम भऽ गेलैक।
हँ।
बारह बजेसँ पूर्व फोटोए सेशन मे समय गुजारि एक-दू बजे तक तखन वेदीपर अबैत छै। बैसि जाइत छै आर पण्डिओ जी की करताह, आनन-फाननमे जल्दी-जल्दी अपन बिआह-दान कऽ कऽ समापन।
समापन करैत छथिन। हँ, भऽ गेल आब बिआह-दान भऽ गेल आब।
जब आबि आबि गेल
हँ। लेकिन ओहिमे प परम्पराके जे छै हमरा अहाँके बीचमे जे छै से जे कहियै।
हँ, लेकिन ई छै ने जे व्यक्तिगत अपन सभके कोनो चीज ट्रेडिशनल रूप नै लऽ लेलखिन नै हमर अहाँ के की पहचान छै, कोनो पहचान नै देखियौ अपन सबके भोजन उम्म भात, दाएल चाएर चाएरटा तरुआ, तरकारी सब मिथला के सचार त ओतबाटा सचार लगै छै तऽ ओकरा भोजन कहल जाय छै, एता बिहार के पहचान की भऽ गेल छै लिट्टी चो लिट्टी चोखा मतलब अपन सबके नै पहचान नै उ अपन भाषा पहचान भ गेल, लोगो के कथी बिहार के बिहार बिहारी के भाषा हां बिहारी